कर
हेलौ
नमस्कार हेलौ हेलौ हेलौ
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
सभ ठीक छै न
ठीक छै
आज हम एक विषय पर चर्चा करत चाहैत छलौ कल्हि हम एक एहन प्रेरणादायक युगक कहानी पढ़लू जे गरीब सब्जी बेचनिहार मेड छल मुदा अपन अथक मेहनत आ विज्ञानक प्र ति गहन रुचिक बल पर सफल वैज्ञानिक बनि गेल
ई सुनि के बहुत प्रेरणा भेटैत अछि कृपया विस्तारसँ बताउ जे ओकर संघर्ष यात्रा कोन शुरू भेल
ओ बालक भोरे भन अपन माता पिता संग बाजार जाइत छल आ सब्जी बेचामे सहायता करैत छल तरक बाद बिदालय जा क उ मन लगा कर पढ़ाइ करैत छल
ल परिवारिक जिम्मेदारी निभावैत शिक्षाक प्रति समर्पित रहनाइ वास्तवमे पसन्द छिय बात अथी
बिलकुल बिलकुल आर्थिक अभाव कारण ओकरा माँग पुस्तक केनबाक सुविधा नहि छल ते ओ पुस्तक पुस्तकालय सँ किताब ले कऽ उ रात्रि भरि अध्ययन करत छल
बिलकुल ज्ञान प्राप्त करबाक सच्ची इच्छा रहत सीमित संसाधन सेहो पर्याप्त साबित होइत अछि
बिलकुल विज्ञान विषय ओकर सभसँ प्रिय विषय छल आ ओ सदिखन नव नव प्रयोग करबाक प्रयास करैत रहैत छल
जिज्ञासा प्र प्रयोगशीलता वैज्ञानिक सूचक मूल आधार मानव जाइत अछि
बिलकुल विद्यालयक शिक्षासभ ओकर प्रतिभा देखि के अतिरिक्त समय देव के मार्गदर्शन करैत छलाह
बिलकुल गुरुजनक प्रेरणा विद्यारथी के असम्भव लगी है लक्ष्य प्राप्त करबामे सहायता करैत अछि
ओ कवाड़ सामग्री सेहो छोट छोट विज्ञान मॉडल बनबैत छल
रचनात्मक सोच भविष्यक नवचारक पहिल सीढ़ी होयइत अछि छी
बिलकुल जिला स्तर स्तरीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी मे ओकर परियोजना प्रथम स्थान पर चुनल चल गेल
बिलकुल मेहनत मेहनतक फल समय अबिते अवश्य भेट भेटैत अछि
छात्रवृतिक सहायता से ओ उच्च शिक्षा लेल प्रतिष्ठित संस्थान मे प्रवेश ले के
ई ओकर जीवनक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि रहल होयत
हँ बिलकुल शहरम मे रहते समय सेहो ओ शादी गुण पूर्ण जीवन व्यतीत रहल आ समयक पूरा उपयोग करैत छल
अनुशासन सफलता केर मजबूत आधारशिला होइत अछि
हँ ई बात तऽ बिलकुल सही छै प्रयोगशालामे घंटो सम मेहनत की ओ एक उपयोगी शोध परियोजनापूर्ण काज करय लागल
निरन्तर प्रयासे वैज्ञानिक खोजक जन्म दैत अछि
किछु वर्ष कठिन परिश्रमक बाद ओकर शोध राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भेल
जी ई उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहि बल्कि समाज लेल सेहो गौरव कर विषय अछि
बिलकुल बिलकुल सफलता प्राप्त करला बादो ओ अपन माता पिताके संघर्ष सदिखन याद रखैत छल
कृतज्ञता मनुष्य्यक चरित्रके महान बनाबैत अछि
ओ अपन गामक विद्यालय मे आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला बनबाक लेल आर्थिक सहयोग जे लेल
जी ग्रामीण विद्य सभ लेल ई अत्यन्त लाभदायक पहल कहल जाय
प्रत्येक वर्ष ओ गरीब छात्रसभ लेल वैज्ञानिक छात्रवृति सेहो प्रदान करैत छल
हँ एहन सहयोग संग अनेक नव प्रतिभा आगे बढ़ि सकैत अछि
बिलकुल ओ बच्चाभके कहैत छल जे अ प्रश्न पूछू प्रयोग करू आ असफलता डेरउ नही
वैज्ञानिक सोचक विकास लेल ई सन्देश बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल ई बहुत महत्वपूर्ण छै पर्यावरण संरक्षण लेल सेहो ओ कम लागत वाला नव तकनीक विकास करबाक प्रयास करैत रहल
जी विज्ञान जखन समाजक हितमे प्रयोग होइत अछि तखन ओकर वास्तविक महत्त्व बढ़ैत अछि।
बिलकुल देश विदेशक सम्मेलनमे हुनका अपन शोध प्रस्तुत करबाक अवसर भेटल।
प्रतिभा सीमाक बन्धन नहित महत ओ सम्पूर्ण विश्व सम्मान प्रभित अछि।
मुदा ओ कहैत छल जे ओकर सबस पैघ सम्मान अपन गामक बच्चासभक मुस्कान अछि।
समाजक प्रति एहन प्रेम वास्तवमे प्रशंसीय अछि।
बिलकुल ओ नियमित रूपसँ विद्यालय जाइत आ विद्यार्थीसभक सङ्ग खुलीके संवाद करैत छल।
बिलकुल अनुभवी व्यक्त तक प्रेरणा नभ पीढ़ी लेल अमूल्य मल्य सम्पत्ति होइत अछि।
ओ अपन पहिल पुरस्कारक राशि स पुस्तकालयमे सैकड़ो नओ पुस्तक दान कयल।
ज्ञान बटला समामाजक भविष्य उज्ज्वल बनैत अछि।
बिलकुल समय बितलााल पर बहुत रास विद्यार्थी हुनका प्रेरणा मानिक विज्ञान क्षेत्र चुनल
बिलकुल एक व्यक्तिग सफलता हजारो नव सपनो के जन्म दैत अछि।
बिलकुल ओ सदिखन कहैत छल जे परिश्रम धैर्य आ सिखबाक इच्छा शक्ति जीवनक सबसे पैघ पूंजी छेल।
बिलकुल जी गरीब सब्जी बेचनीहारक बेटाक ई प्रेराादायक यात्रा सिखबयत अछि जे सीमित साधन सफल तऽ रोकी नहि सकेत। जो मनुष्यके लक प एक सपना सच्ची मेहनत अनुशासन जिज्ञासा ओ समामाजक हितमे काज करबाक दृढ़ित संङ्कल्प मौजैत रह
बिलकुल बिलकुल वैज्ञानिक बनला बादो ओ युवक अपन गामक माटी अपन परिवार आ बेचना बचपनक संघर्ष केओ कखनो नहि भूलबट
बिल्कुल जे व्यक्ति अपन मूल सङ्ग जुड़ैत रहैत अछि ओ समाजक लेल सच्चा प्रेरणास्रोत बनैत अछि।
बिलकुल ओ प्रत्येक वर्ष अपन गाँव अबैत छल आ विद्यालयक बच्चासभ सङ्ग पूरा दिन बितबैत छल।
जी बच्चासभ निश्चित रूपसँ हुनकासँ भेँट करत बहुत उतसाहित हो होएत।
बिलकुल ओ सबके विज्ञानक सरल प्रयोग देखबैत चल आ कहैत छल जे सिखनाइ केवल किताब धरि सीमित नहि अछि।
जी बिलकुल व्यावहारिक शिक्षा बच्चा सबक जिज्ञासा आ आत्मविश्वास दुनू बढ़बैत छी
बिलकुल ओ गरीब विद्यार्थीसभ लेल एकटा निःशुल्क विज्ञान क्लब सेहो शुरू कयलक
एहन पल स ग्रामीण क्षेत्रक बच्चा सभके नव अवसर बढ़त अछि
क्लबमे दूरबीन सूक्ष्मदर्शी आ अन्य शैक्षणिक सामग्रीक व्यवस्था के गेल
जी ई सुविधा सङ्ग विद्यार्थीसभ प्रत्यक्ष अनुभवक माध्यमसँ बहुत किछु सीखि सकैत छथि
ओ कहै छै जे प्रत्येक बच्चाक भीतर एक वैज्ञानिक सोच छिपल रहत द छी
आवश्यकता केवल ओकर सही दिशा पत्य प्रोत्साहान देबाक होत छै
बिलकुल ओ अपन शोधक माध्यम से ओ किसान सब लेल कम खर्च मे उपैज बढ़ै तकनीक विकास करय लागल
विज्ञान जखन आम लोकक जीवन सरल बनबैत अछि तखन ओकर वास्तविक महत्व स्पष्ट होइत अछि
बिल्कुल एहि तकनीक तकनीकसँ बहुत रास किसानक उत्पादन बढ़ल आ आमदनी मे ओ सुधार भेल
ई तऽ समाज सेेवक उत्कृष्ट उदाहरण कहेल जाय
बिल्कुल राष्ट्र स्तर पर हुनका नवाचार पुरस्कार स सम्मानित कैल गेल
ई सम्मान हुनकर अथक परिश्रम अ सामाजिक पति समर्पण प परिणाम छएल
पुरुस्कार ग्रहण करैत समय ओ अपन माता पिता आ गुरुजनक नाम आदर्श पूर्वक लेले
कृतज्ञता महान व्यक्त त सबसे सुन्दर विशेषता होइत अछि
बिलकुल ओ अपन पुर पुरान विद्यालयमे आधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करबाक अपने लेल आर्थिक सहायता दे लेल
जी तकनीकी शिक्षक विस्तार भविष्यक पीढ़ी लेल अत्यंत अत्यंत लाभदायक छैय
नियमित रूपसँ ऑनलाइन आब प्रत्यक्ष व्याख्यान देखू विद्यार्थी सब के प्रेरित करैत चल
अनुभवी लोक लोकक मार्गदर्शन संघ नव पीढ़ी सही दिशा पकड़ैत अछि
बिल्कुल ओ बच्चा सभके कहैत छल जे असफल प्रयोगसँ निराश नहि होइ कियाकि प्रत्येक गलती किछु नव सिखबैत अछि
ई शोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करबाऽ लेल बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल विदेश यात्रा पर लेगा के बादो ओ अपन देशक युवा वैज्ञानिक सबक सहयोग करबाक योजना बनबैत छ रहल
सच्चाविद्यन सदीक तखन अपन ज्ञान दोसरक सङ्ग साझा करए चाहेैत छै
बिल्कुल स्थानीय सम समस्या पर वैज्ञानिक सोच समाज लेल बहुत उपयोगी साबित होइत अछि
प्रेरणादायक व्यक्तित्व अनेक नवो सपना जगबैत अछि
ओ पर्यावरण बनबैय लेल स्वच्छ ऊर्जा आ वर्षा जलक संरक्षण पर सेहो काज कयलनि
भविष्य सुरक्षित रखबाक लेल एहन स्रोत अत्यन्त आवश्यक अछि
समय भेटवा बादो ओ अपन माता संग बाजार जाय छल ताकि अपन पुरान दिन सब याद रहल
अपन संघर्ष याद रखियार व्यक्ति सदिखन विनम्र बनल रहैत अछि
बिल्कुल ओ कहैत छैय जे सफलता कखनो अकेला नहि भेटत परिवार आ समाजक सहयोग सेहो बहुत जरूरी होइत अछि
ई विचार जीवनक वास्तविक सत्य के प्रकट करैत अछि
हँ धीरे धीरे हुनकर नाम देशक प्रमुख वैज्ञानिक सभमे गिनल जाइत लागल
जी मुदा हुनकर व्यापारिक अ व्यवहार पने जकाँ सरल आ सहज बनल रह
हँ गामक लगभग लोकस